हलो!
हैलो!
हांजी हरिओम।
हां हरिओम।
हुं-हुं-हुं बढ़िया- बढ़िया भॻवान ई कृपा तां कीअं आयो?
मां बढ़िया मस्तु छा कयो पया?
बस फुर्सत ॼा कम फ़ोनयूं।
अच्छा नास्तो- वास्तो करे वरतो तव शा?
हा दीदी! हाणें ॾेढ़ तो थेए पयो मंझंन ॼो टाइम ती वयो आ।
हा न हाणे मंझंन ॼे हिसाब सां ठाईदा आयूं अञां। अञां बाबू वयो, नेरन खादी और कपड़ा-वपड़ा अॼ धोता, कल लाइट ॿि बन्द थी वंयू त वरी
हूं-हा
देर सां वेंदी आ मंझंन ॼी रोटी, साढे़ ट्रीं पौंणें चईं।
ऐं सां ॿि देर सां ई खाईंदा आयूं, शाम जो ईंदो आ बब्बू त ओॾीमल्ह ई कंदी आयां ताज़ी- ताज़ी।
अच्शा देर सां कंदा आयो? इंएं टेम थी था वञन न पो वरी रात जो वरी थोरी लाइट थी थेए।
हा! रात जे खाधे ॼी चिंता न हूंदी आ की ॿयो मुड वारोआ केंमल खाईंदो आ, केंमल न।
अच्शा बहू कोनेव छा?
न अञां शोकरो नंढो आ पढे़ पयो तो।
अच्शा
हूं कॉलेज में आ। उन्नीस साल ॼो आ न हिकड़ी गुड़िया ॿि आ उहा पाइणॼी वई।
अशा ॿयो शा कयो पया?
बस हांणें वेई फुर्सत वांंदकाईय जा कम चवां ती न फ़ोनयूं कयऊं पया हे टास्क मिलयल आयन त ॿे कम पया आयन। फोनियूं खणी वेठा आयूं।
हा, सई ॻाल आ इनमें ॿि वरी लॻे तो न। टेम आ खेर।
हम्म, हा उओई चवां पई सोचन चवंदा आयन की फोन सां कनैक्टविटी घट रखो। इन फ़ोनियुन जे करे पाण कनेक्टविटी वधी वई आ फ़ोनयुन सां।
बाक़ी! अलाए किथां-किथां ॼो माणू आके जुड़ी तो वञे।
उहई त न, सॾो ॾींह पया था ॻाल्हायू फ़ोनन ते हांणें।
हा
ॿारन खे वेठा रड़ियूं कंदा आहयूं, पांण बी ईअं थी पया आहयूं।
हा चए जो पयो मुंहजो बाबू बी हिते जेंह मल ॾिसां तो खोले थी वेह मां च्यो मांस हा त ठीक आ न, कम करे औं वरी ता कयूं, वरी कम ता कयूं। केहड़ो भई, नथा कम तहां खे करे ॾियऊं, असां त सभ पूरो करे वठूं ता न।
हूं- हाणें घर जी जिम्मेदारियूं शॾे थोडी न फोनियूं खणीं विहंदासीं।
न पो हेत लॻे तो नत तॾी न त हूअं पर्सन में कॉल लॻाए करे बस थोडो गालाईंदा आहयूं न वाटसप घट ई खोलनायूं।
हा- उहोई सई
मुंजो बी ईअंई थींदो आ न। ऐं रात जो बी खोले चङी देर वेठी आहयां।
हा हुंअ यारहें मां बी सुम्म पवंदी आहयां, हांणें ॿारहां ता थी वञन पतो ई नथो पए। न सुबुह जो उथण में दिक्क़त ती थे।
हा, घणें वॻे उथंदा आहयो?
ईअं केंह मल साढे पंजे केंह मल छहें पो पुॼे ई नथो उथंण लॻे तो अञा थोड़ो सुम्मा। न मुंजो शोकरो वेंदो आहे कॉलेज तॾहिं उथंदी आहियां सवेल।
त कॉलेज ऐॾी सवेल लॻंदो आ छा?
लॻंदो साढे नवें तस पर हितां हो वञे तॾहिं त पहुंचे न होॾे, सतना पढ़ंदो आ।
अश्शा
हा त बस में वेंदो आ त वरी उहो बी समय खपेस न हुनखे।
अश्शा तॾहिं, ठीक आ न। भैया जन
भईया जन कानन।
अश्शा बस हिक बेटो तव, गुड़िया तव?
हा
गुड़िया हाणे शादी कई तव छा?
हा अञा हाणे नव महीना थैया तस। हाणे थी तस छा न अञा न
हाणें शादी थी तस छा?
हा हाणें ई थी तस। वधीक टाइम न थैयो तस नव महीना ई थैया तस।
अश्शा, पर किथे थी तस? पो
हलो।
हा किथे थी तस?
जोधपुर में दीदी।
अश्शा जोधपुर में थी तस। ख़ुश तव बढ़िया?
बढ़िया-बढ़िया दया तस भॻवान जी।
हा
छा कजे मिढ़़ई, ढके तो इंञें, ॿ हिन। हिकु गुड़िया आहे, उहा हा भोपाल पढ़ंदी आ, हाणे कंपलीट थी वयस पढ़ाई। हाणे जॉब लाए अप्लाई कयो तई, अऊं बेटो कॉलेज पढ़ंदो आ।
अच्छा।
हितेई वेंदो आ न, पंहिंजे शहर में ई
अच्छा, अंउं दादा जन?
हम्म
दादा जनि छा कनि?
अ उहो किराने जी दुकान तनि न।
अच्छा।
हा, किरने जी शॉप तनि।
हम्म। आहिनि ई सभिनीनि खे अॼुकल्ह ॿ-ॿ ॿार।
अरे ॿ जा हिकु, अॼुकल्ह ज्यूं त हिकु ती करेनि, हाणे मुंजी भेण जीअ खे कल्ह अञां छोकरी ॼाई तसि, त पहले ई नूह चेस पई मां इह्यो ई कंदीमय ॿार, ॿियो न कंदमि हिन में अची परेशान आ अपरेशन सां थी तस, कल्ह।
हम्म
अॼुकल्ह काथे तियूं करनि वधीक।
हा, आहे ऑपरेशननि जो बि त हाणे रिवाजु थी पियो न ॼण, नॉर्मल ॼणु डिलेवरी कंहिंजी थिए -ती त उहो अजूबो आ
हा, वई ही राति खां वई, वरी हिन सूर न खाई सघेई पई, वरी जीअं डॉक्टरियांणी च्यंईंस ठीकु आ भई कढु थोड़ो टेम, वरी घर हली वई ट्रीं खनि वरी पो उनख वरी न रहिई पयनि त वरी वया हिनि सुबुह जो आख़िर मुंहिंजी भेण चयईंसि भई ऑपरेशन कर, सुभाणे ॿार खे कुछु थी वञें
हा।
त वरी अपरेशन कयंउसि, पो ॿारहें वॻे ॿार ॼमियुन। हाणे उहा चएस पई मां इह्यो ई ॿार कंदी मंए, ॿियो न कंदमि नव महीना कीअं गुज़ारिया हिनि मुखे पतो अॻे जे त हलंदे फिरंदे कटींदाहासीं।
हा।
कम बि केॾा कंदा हासीं
बाक़ी पो अॼु इअं इन्ह करे ई त अॼुकल्ह ॿार मथे ता चढ़ी वंञंनि और दिकतियूं तियूं वंञंनि न, न त अॻे कॾहिं ॿुधंदा हुव को विरिलो कंहिंजो ऑपरेशन ॿुधंदा हासीं।
हा, वेही करे अंउं कमु कंदे- कंदे चवंदियुं हु भई ॼणियुन, होदीअ में वेंदियूं हूं सिनान ते उते सभु ईअं ई न ॿार चवंदा हा, थींदा वेंदा हा।
मुंहिंजी भाॼाईअ त बीठे -बीठे असांजे साम्हूं डिलेवरी करे छॾियंई बालकनीअ में बीठे -बीठे
छा?
मुंहिंजी भाॼाई, बीठे - बीठे बालकनीअ में हींय डिलीवरी क करे छॾी हंईं, ॾुकंदी वई हमि पो हुनखे डॉक्टर खे वठंण बिल्कुलु ईअं हुनजे त डेट बि न हुई माना, अलाए कीअं भॻवान छा कयई सम्झि में ई न आई असांखे ॻाल्हि
अच्छा
अठ ॾह ॾींहं पयास डेट में, उहो चए पई त मूंखे हिप्स में सूरु आहे हाणे हिप्स में सूरु आहे त कीअं कोई माइंड करे की चेल में चए कमर में चए त लॻे बि छ थी हिप्स में मूंखे ॾाढो सूर तो थिए। त मम्मीअ चयईस नेरनि खां त वठी थी हले डॉक्टर ॾे अञा बसि मम्मीअ जो ईअं चवण अऊ हुन जो रिहाट करणु उह रड हेठि रड़ मथे मथे उ छोकिरी अची करे पैदा थी गीले गीले अंदर कमरे में वठी वियासेस
हा अॻे हिते घर में ई चङियी ईअ डिलेवरी वेंदियूं हनि।
पर एॾी साफ़ सुथरी डिलेवरी थियसि हुनजी एॾी साफ़ सुथरी जेका मतलबु हुते हॉस्पिटलुनि में किनो थियूं कनि, कुझु बि न हिकदमि साफ़ु सुथिरो ॿारु माई साफ़ सुथरी बसि अची नाड़ो कटियई हुन डॉक्टर वठी आई माँस त हिकदमि साफ़ु सुथरी बिना कंहिं तकलीफ़ ऐं अठनि ॾींहंनि में उथी खड़ी थी माई भली नॉर्मल डिलेवरी कंदियूं आहिनि त उथी किथे सघंदियूं आहिनि केॾी तकलीफ़ हूंदी अथनि।
न मुंहिंजी ॾेराणीअ खे बि कोन हुन्दो तव, पतो तव होॾा त ॿियों ॾींहुं या अॼु डिलेवरी थियसि ॿिए ॾींहुं छुटी थियसि त हेॾां वरी मूंखे ख़राबी थी त ख़राबी थी त उहा ई रिक्शा में मूंखे वठी विया ऐं त असांजी वॾी देराणी वई हुयी होॾे शादीअ ते त मुंहिंजी सस चयेसि पई हे ॿई ॿई परेशान थी थियन न वञ, भई हीअ बि हाणे पेट सां त पो हो बि त ईअं कंदे हू आई आ वरी पोइ रोटी वोटी कई तअं ॿुधाय डिलेवरी करे आई आहे हिते रोटी कई थई ॿिए ॾींहं ते ई
बदाए
हा, हुनजो शरीर ॾाढो पको तसि। उन बि इये नॉर्मल डिलवरी कई तईं अॼु बि ॾिसंदव त पूरो कम करे वठंदी आ असां थकजी पवन्दास उह न थकजंदी आ मुखां त वॾी आ न उहा आखिर हुन ट्रै ॿार ॼणया तईं मां ॿ ॼणंया आहिनि पर मूंखे ख़राबी थी वई त मुंहिंजे हुन में पीडजी वियो आ हा अऊं थकान थकान मूंखे थींदी आ।
हम्म
ते
चवंदा आहिनि न हिकु डिलीवरी अऊ न हिकु एबॉरशन सत डिलीवरूं
हा
ह
अॼु उहो पतो तव एत हेॾा ॾीहं हले वीह वीह ॾींह हलो हलियो ब्लड त मांखे बि भउ थिए पियो भई चवंदा आहिनि न सफ़ाई वरी सराई उन में ई कमज़ोरी पो मूंखे थी वई
हम्म
हाणे त शरीर ई एडो ईयं थोड़ो कयां ती थकजी ती
हा,
नथो पुॼे,
पोई त थिए तो न, पो उने चवंदा आहिनि न, उन टाइम जी ताक़त, त सॼी ज़िंदगी हलंदी आ, हुन टाइम जी कमज़ोरी बि सॼी ज़िंदगी हलंदी आ,
हा-हा,
त हुन टाइम इने करे ई त खाध- पीते जो ख़ासि ध्यानु रखंदा इन न।
हा, नॉर्मल में वरी खाइजे तो, हुनमें त सभु कुछ चवंदा न, ए अॻे अणुभो खाराईंदियूं हुइयूं, अऊं वरी बि थोड़ो घणो पो मुंहिंजे में थियस, अऊं, मुंहिंजी ससु खे चयोमांस, ईअं सफ़ा अणबो न पो किंय बि चयेसि बि, त थोड़ो शुद्ध की विझंदी आ, हूंअ नॉर्मल बी त खाइनि थियूं न,
हा।
नॉर्मल में त खाध-पीत घणी कंदीयू ईन,
हा, सही आ। उन में त,
करणो घुरिजेव, तेल थोड़ो घट खाइजे, बाक़ी खाराइजे हरकेरे, ओं कमजोरी जो पो, थे ती न टाकनि खां पो,
प्राणियूं ॿुधाईंदियूं आहिनि की इय चीकू खाओ, पपीतो खाओ, इहे शयूं भरपूर खाओ, उनमें बि त पूरी खाध पीत मुंहिंजी छोकिरी ऑपरेशन सां आहे। छोकिरो नॉर्मल आ।
हम्म
त हे वरी छोकिरी त ठीकु आ ऑपरेशन सां ॼाई त केअर सां पिया हलऊं, गिहु- वीह न पिया खाऊं। पर हे ॼायो त तेॾी महिल वरी एॾी गोर गर्मी जून में ॼायो हुयो त मां खाई न पई सघां गिहु- विह, भई गिह -वीह सफ़ा बिल्कुलु खायां त सॼा हीअं लिंॻ आला थी वञनि। हेॾो ईअं पसीनो वठी करे निकिरे। त मां मम्मीअ चवंदी हुयमि मुंखे न खपे, की मूंखे अणबी रोटी ॾियो त खाईंदीमांव न- न खाईंदीमांव हीअ। तेल घी अ वारी। त मां हुन भेेरीअ बि न खाधो आ गिहु, छोकिरे भेेरीअ बि।
हम्म
पर इहो आहे की ॿिए शयूं ॿुधाईंदा आहिनि, डॉक्टर दवायूं अड़ियूं ॾींदा आहिनि।
न ॿुधायो न। हा, दवाऊं ॿुधाई हुयई पर मां वठण ई इलाही मां न वरतीयूं हुयूं, हे बि ग़लती हुई।
हम
इ पहिरों ना समझी आ न। पहिरें डिलेवरी में पतो पए तो या ना समझी आ जॾें कोई वॾो सम झाईंदो आ, ससु बि कोन सम्झाए पई, त मां बि हाणे ईअं लापरवाहीअ सां न वरिती हुयूं हाणे पतो तो पए सभु
हम्म
भई वठण घुरजेन आं।
न असां वरी दवाऊं ऊं त बिल्कुल टेम नेम मुंहिंजी ससु बि मूंखे अची करे मुंहं में विझंदी ही। चवंदी खा पीअ हिनमहल न त त पोइ नाटक कंदीय न त पोइ न ॿुधंदी में मां तुंहिंजी चवंदी हुई। पोइ कम ते बि किटकिट न कजें, हिन करे हिन महिल तोखे मां आराम ॾियएं ती पई।
सही ॻाल्हि आहे, इअ त त्हां वरी बि ईयं अथई बि ससु इहे न ध्यानु कंदी हुई। ईअं चएजे न भई वठो भई ईअ ज़रूरी थव
न पाणी ॾींदी ईअं जीअं प पीउ खे पीआरिबो आह चवंदी पेट निकिरी ईंदी त पाणी न ॾींदी हिकु ुक ईीअं मिड़ेई तरिससाए तरसाए विझंदी हु मुंहं में
हा पाणी त पाणी त असां घट पीअंदासीं ऐं बाक़ी